आवाज जाइ यऽ
हँ आइब रहल छै अवाज
और बताउ की हाल चाल
सब ठीक छै आहा बतैयो
हमरो ठीके ठाक छै
और सब कहियो की भऽ रहल छै
पढ़ाइ चलैत रहै
अच्छह
नास्ता सब भऽ गेलै
नाश्ता अभी तऽ सुइत के उठलियै
हँ हँ मम्मी स्कूल
हु मम्मी स्कूल दू दिन से छुट्टी मे रहै सील एस एस एल लेने रहै आब स्कुल गेलै
नया प्रिंसिपल एलै स्कुल मे कि नइ
हँ एले बाप रे बाप प्रिसिपल छै
लेडीज छै की जेन्स
जेन्स जेन्स छै
पहिल बेर हेडमास्टर बनलखिन हऽ उऽ
आ
तऽ टेरनिंग होइ छै ना
हँ तऽ हेल्प चाही फेर
हु
आऔर ऑर्डर केलियै ओकर
भ गेलै अरे पहिले न नम्बर पर भेज पड़ै छै फोटो बहुत सारा उऽ ओ रहै छै ताय दुआरे दिक्कत भए गेले लेट भए गेले कनी त काइले भऽ जेतए मतलब ई दिने म भऽ जेतै हँ हँ नोट्स टाइपमे लिखि देबै हँ बढ़िया सँ
लिख देबै ऑर्डर भऽ गेलै आब लिख देबै
नइ नइ मतलब लिख देलियै ऑर्डर टाइप म
और नारा मेंशन केलियै
हँ नाम लिखे न फ़्रोम सना आकांक्षा कथि
देतै कहिया
आइब जेतै बस
ओ
तइस के छै न बुझ की बताउ मतलब हमर ओकर नइ ब बडे याद रहै छै हम सच बताबै छी मतलब एते न मुश्किल छै न ओकर तिथि जे छै तेइस एकदम विषम संख्या छै यादे नइ रहै छै सचमे काइल खुशी मैसेज केलकै हेलो दी दीदी का बडे आइब रहल छै तऽ तऽ बझलिए आइ प्रया के बड्डे आबै छै
हँ केने रहैय हमरो मतलब होइ छै काइल नइ पढ़सू केने रहै
अहाँके बर्थडे के कते नीक यऽ बारह बारह एगदम सम संख्या दिमाग मे घुसल छै ओ बे घुसबे ने करै छै सभसँ बेसी तऽ जून आ जुलाईमे जून जुलाइ एकके साथ शुरू छलनि जे जे दिमाग ओहिमे चलि जाइ छै ताहि दुआरे समझमे नहिब छै
तऽ
आब अखन से लगातार प्रियाके बर्थडे के गप करबै तेइस तारीख त ब
फेर कहिय त नहि मतलब आब जेबै सीध हमरे घर पर कहलियै अच्छा
कते तबियत खराब यै मतलब सभचीजमे बुरा नहि मानब भगवाने बचेलखिन मतलब एतेक कहीँ मतलब बहुत सिरियस रह
एखनो हम कानैत रहियै हुनके कॉल आयल रहै ुल जा लेकिन फेर बोले न एते स्ट्रसख
नहि देख हमरा न पता नहि हम पत्नी सबसँ पत्नी सब जे होइ जेथिन ने
हुनकासँ बड़ा इमोशन्स अटैच रहै छै मतलब भावना तऽ ओ जे छै ने अहाँ अपन मम्मी के ख्याल राखू अहाँ सब तऽ ठीके रहबै
म्मी ठीके छै ओहे कछ जादा टेंशन ले छथिनह कहलह बिलकुल टेंशन वेंशन अस्ट्रस म लै एकू आब ने दिमाग कनि कहे छै ने लोकोग खुले छै से आब हुनकर दिमाग खुललै ह
अच्छा ओ एलखिन कि नहि भेट करै लए काल्हि हम स्े स्टोरी देखलियै ने इंस्टाग्रामप तवला या देमे
हँ घुम चिी
नहि नहि एखन तक फोन तक एक कॉल नहि एलै
छिऔ अच्छा पता छै हम देखलियै स्टोरी मे लिखल रहै अहमदाबाद अहमदाबाद मे छलनि बेटी हुनकर ह तऽ अहमदाबाद अबापी तऽ ओते बगले ओते ने
बिल्कुल एक घंटा डेढ़ घण्टा के रास्ता छै जतय ओ छै त
हँ तऽ नहि भेट केलकै बड़का छोटका पप्पा सब
कियो मतलब हम एगो बात कहै छी मतलब ब आब तऽ दीदियो
कहूं हम अहाँके कहूं हमरा सबके ई बात बुझले छै ठीक छै हमसभ जे छियै अपन जेनरेशनके पप्पाके कनि बुझबैके रहै पप्पाके बुझबैके रहै बस
हुनके आब दिमाग खुलले ह कि इन्सान जब तक बहुत ज्यादा खुलि गेल छै ओहि पर तऽ एखन हमरा कनाय गेल जे मतलब ठीक छै इन्सानके परख भेलै कनियो जे एखन आय के दौर मे न अगर इन्सान के पास पैसा नहि छै न तऽ किछु नहि छै आओर इन्सानके पास अगर अपना किछु नहि छै तऽ केओ मरैत रहतै तऽ पूछैवाला केओ नहि सही बात छै समझ आयल बहुत खुशी
गलत बात छै
हम एगो चीज बतबै छी दीदिओ तऽ आब एहन एखन हमसभ मम्मी पापापर डिपेन्ड छियै ककरो अगर रिलेशनमे किछो होइ छै तऽ मम्मी पापा पुछि लेलकै तऽ हमरासकेँ ओतेक इफेक्ट नहि होयत छै दीदी के तऽ आब अपन परिवार भेलै ओकर तऽ एते जिम्मेवारी बने छै ने कि मतलब ककरो भी किछु होइ छै तऽ हमरो किछु रेस्पोंसबिलिटी बनै छै जे पुछिये एखन तक किछु नहि
हमरा सबके छोटे सँ हमरा नहि सौख तौक लागि रहलै सच बताबे छी हमरा
ई ते चीज बिलकुल ई भली भाती हमरा बुझल रहे जे एकर सब के केहन छै लेकिन बहुत बुरा आ बड़का पप्पा तक एखन तक एकटा कॉल नहि ठीके छै तऽ कॉल तखने हम एक एक बात जे बताबे न आंसू सु नहि गेल जाय एतऽसँ ने सीधा एम्स रेफर केने रहै एतऽसँ एम्सके प्लान बनलै गेलखिन ट्रेनमे रहथिन तखने पापा मतलब ओनाही फोन केलखिन जे कतय छियै अहाँसभ तऽ फोन हँ तऽ फोन केलखिन तऽ ई कहलखिन कि कतय रहबै दिल्लीमे ठीक छै
ऐना बाजे छलखिन
एक डेढ़ घण्टाके बाद फेर मतलब सेकेंड रोज उतरेसँ चारि घंटा पहिले ओम्हरेसँ फोन एलै आ कहै छथिन जे मतलब तुसभ कतय रहबहक से अपन व्यवस्था खुद कऽ लिहऽ
एना बाइज देलखिन
हँ तू सब कतऽ रहबहक तऽ अपन व्यवस्था खुद कऽ लिह कियाकि हमसभ तऽ अहमदाबादके हमर सभके टिकट छै ओकर रिसेप्शन छियै तऽ हमसभ तऽ जेबे करबै पापा आओर कहलखिन ठीक छै ओ तऽ हम रोडो पर हमर काम एखन काम छै तऽ रोडो पर ऊपर तऽ हम गुजारा करबे करबै ठीक छै
ऐ नाय मतलब रिसेप्शन मे जथिन तऽ अहाँ मतलब ठीक छै मान ल झूठे वालला बात छलै छोड़ बुझल नहि एते दिमाग हम की कह बचपने से लग घुमै छी नहि मान लिअ अहाँ हमर बहिन छीयै हमर बहिन छीय हम त तऽ चल जेबै त अहाँ हमर घर पर नहि रहि सकैत छियै
हम उएह चीज तऽ कहि रहल छी कि मतलब ओसभ हुनकासभके अगर जाइएके रहै तऽ ठीक छै मम्मी पापा तऽ एहने नहि रहे जे केओ दोसर रहे रहि सकैत रहे ने
वह हमरो घर में होय छै ने हमर मम्मी या हम पूरा फेमिली कही जायव लागे छै मौसी के बुला ले जे तू आई भरी रह हम जाइ छियै ई गलत बात भेलय
सही चीज ओतहिए पप्पाके फ्रेंड रहै ओ हुनको पता रहै कि सब आबि रहल छथिन ओ एलखिन हुनका डेरापर एक दिन रहिकऽ फेर एम्स उम्हरसँ आसू भाईया एलखिन ओ एम्समे देखाए तखाए कऽ मतलब सभकिछु ठीक छै आ तऽ ओ छ महीना बादके डेट देलकै तऽ फेर एम्हरसँ प्लान बनलै जे छओ महीना बहुत भए गेलै ओतुको डॉक्टर कहलकै जे छे महीना बहुत लेट हो जाएगापके लि तऽ फर ठीक छै फेर हमर मौसी फोन केलखिन जहन छह महीना के डेट देलकेँ है तूऽ सब डेरा कथी लेबही जे एक महीना के रेंट बरबाद जेतौ तहिय आबजेतौ कियाकि मौसीक के डेरा स एम्स बहुत दुर पड़ि जाय छै हरियाना पड़ि जाय छै फरीदाबाद चेल अलखिन जहन डेट वेट सबकछु दवाइ ववाइ दऽ देलकै तऽ ओतहिये गेलै एक सप्ताह ओतऽ रहलै तऽ फेर प्लान बनलै जे नहि ऑपरेशन भए जाय चाही लेट नहि लगबै तऽ फेर ओते से वापी के टिकट बनले ओते से वाप मतलब भैय के पास ओ सब न की सब नहि मतलब एगो बात कहै छी आ ओहि दिनका बाद फेर आइ ईसभ तऽ खूब मौज मस्ती अहमदाबाद गेलै एलै कोनो मतलब नहि हम एहि सभके बिहेवियरके मामलामे ने छोटी आंटीके बहुत नीक समझै छिए नहि किछु स लेकिन कमसँ कम फोन कए कऽ तऽ हर हमेशा एक्टिव रहलै ह
हू
हय
आब देखियौ वह के मूड़न नहि भेलै हन आब हम कहि रहल छी ह जनेउ रहा पप्पाके तबियत ठीक होइ ठीक छै केना बाजू हमरा हम गार्जियन जेना बाजय लगै छै लेकिन सही हमरा नहि नीक लगैत छै ईसभ देखियौ बेटीके बियाह करि लेलकै आब एना सभके अहाँ सब केते मदद केलियै शादी विवाह मऽ
हम
पता छै लोक लोक घर मे रहबो करै छै नऽ लोक के देहो से मदद होइ छै जरूरी छै पैसा देहो सऽ लोक के मदद भ जाइ छै अहाँ सब तऽ एहेन नय छै कि पैसा नहि खर्चा करने हब एक साथ रहे छै किछ ने किछ तऽ पैसा
आइ दू बेर सऽ आइ दू बेर सऽ मौत ततेक मुँहसँ ओ निकलि रहल छथिन आइ दू बेरसँ उएह जतय छथिन एखन उएह उबारि रहल छथिन कि केओ दोसर आब कऽ उब मतलब एक एक खाना पीना एहन ते नहि छै एक चीज को पैसा नहि लए रहल छै जे हिनकर दवाई में जे खर्चा छै कि हॉस्पिटल चार्ज जते छै बस ओहे टा लागे छै बाद बकी खर्चा त किछ नहि तऽ आइ ओ हमरा लेल नीक की अहाँसभ नीक से बताउ एखनो पप्पा कहैत रह जे मतलब एगो बच्चा के जेना केयर कयल जाइ छै ओहिसँ जायदा केयर एखन हमरा ओ दुनू आदमी के हसबैंड वाइफ क्य रहल अछि आ ई सब आ ओ इन्सान जे शादीमे एलै तऽ ई सब एगो नाश्ताक लेल नहि पुछलखिन जे फुलली डिपेंडेंट रहथिन हमरा सभ पर मम्मी हमेशा फोन कऽ कऽ पूछै जे मतलब नाश्ता केलि खाना खेलिय जे भी तऽ ओ हमरा घरमे खाना खेथिन किएक हम बजेने रहियै हुनका
अहाँके वहाँसँ मिलथिन न पहिले दस टा बाद सुनथिन ठीक य हुनका बतेबै बड़ा खहैत रहथिन ने टिपिकल गेस्ट सभ आय छनि हुनका कहबनि देख देखलियै ने
इसान के चिन्हनाइ बहुत जरूरी छै हुनका दिमागमे नहि घुसैत रहै ई सब चीज
त आब घुस ले कि नहि एक महीना बाद नहि कहै ठीके छै बौआ छोड़ि दिहि जे केलकै केलकै आयब क हमू सुनब दसटा बात
मेन चीज ई खराब लागय ओहि टाइममे हिनकर ई हाल खराब आ लोको की कहै बेटी के बिआह नहि भेले हे बेटा के जनेउ नहि भेले पहिले ओ जरूरी छै कि पहिले ऑपरेशन अय आदमी नहि रहते अ भैया दुरागमन काम देतै हुनका की ओहो एत हम मम्मी ओएह चीज लए कऽ परेशान जे ईसभ इन्सानके बारेमे नहि सोचि रहल छै लेकिन काज प्रयोजन होइ जाइ ओ बहुत सोच रहल छै इएह टेन्शन हम बुझियै जे हमरा प्रति बहुत टेंशन य अहाँ कऽ ई आइ आइ एक चीज सही कहलखिन हेँ एखन पापा जे आइ हमर पास मतलब हम मलूक मानै छियै कि हमरा पास लाखो रुपैआ छै लेकिन आइ तक हम तऽ सभके सहारा रहलियै लेकिन हमरा आइ तक केओ फोन कऽ के पुछलखिन जे एते रुपैया लागल कि केना की कतऽ केलियै नहि केलियै केओ किछु नहि अपनासभके मतलब छै झूठेके फोन कऽ के जे केना छियै नहि छियै सहानुभूति के जरूरत नहि आ सहि बात छै हम हम बड़के पपा गप नहि करै छियौ अपन नानियो तरफ के लोक के गप करै छी
ओहो सब
जे भी मतलब फोन कॉल हँ छै आ बहुत एहन इन्सान बहुत इन्सान के एगो चलि गेल छै एखन बगलमे आन्टी छथिन ओ हमेशा कहता कि अहाँ एते उदास कियै लागे छी पूरा चेहरा उतरल यै कि अथि शरीर पर ध्यान दियौ पूरा खतम भऽ गेल यै मतलब हँ यार एक मिनट के लेल हम सोचै छियै एकखन टेंशन नै लेबै के रहते बताउ एते टंशन कि जरूरी भऽ गेलै तऽ उ नहि बुझि पयबै अहाँ ठीक भए जेथिन मतलब भऽ तऽ जेबे करथिन ओ तऽ पूरा विश्वास छै लेकिन इन्सान सबके बिहेवियर देख रहल छियै देखियौ बारह मिनट बाद अपने आप कॉल कट भऽ जैत तब फेर ओमहर